की हाल चाल
ठीक हइ अपन कहू।
बस चेल रहल छैय एखन तऽ देखै छियै गर्मी एत‌खूब भऽ गेल ह।
ह एतौ बहुत अइ गर्मी। आओर पैनो ताइनो पड़ैया की।
नै मेघ तेघ लदने छेलए लेकिन कनि मनी पड़ल। फुहीटा भेलै आ तकर बाद एकदम रौद भऽ गेलै आओर गर्मीए भऽ गेलै उमस।
हँ रैत मे तऽ बहुत गर्मी छलै।
गर्मी छेलै आ गर्मी मे देखै छियै लाइनके बेसी काज होइ छैय तऽ आओर लाइन काइट रहल।
ह लाइन तऽ एकदम पूरा रैत कटनेहे छैय एक दू घंटा देलकै सेह
आहूं सबके कटनेहे छेला मतलब।
ह हमरा सभके तऽ दिनोमे कैल काटने छेला पूरा दिन।
ए एतय तऽ बड्ड दिक्कत छै बड़ लाइन कैट लैए बेर बेर काटि लैए।
हँ
तहु में जे सुते काल में लाइन कैट लै छै तखन नींद नै होइत रहे छैय।
ह तऽ भैर रेत सब जगले रैह‌जाइ छैय लाइट दुआरे।
हँ
आइ गर्मी से हालत खराब भए गेले या।
ह कहिया पैन पड़तै की जाने गेलिए
लेकिन एकटा फायदो भेलैन ह गर्मीमे हिनकाभकेँ देखै छियैन की कहे छैय खूब इ सब कुम्हरौरी वगैराह बना क आसानी से रौद में अपन काज खतम कऽ लै छैथ
ह कुमहरौरी अदौरी सभ बनाके अचार तचार सुखाके अपन।
ह निश्चिन्त भऽ रहल छै आ माँ के देखै छिय ने आइ काल्हि अम्मट मे लागल रहै छैथ अम्मट बनबैत रहै छैथ ओ।
ह अम्मठ तऽ एखन बनेबे कर तैथ तऽ आम के मौसम छै तऽ।
गर्मीमे एकटा आमो फायदा छैय गर्मी जे होय आम भेटै छै गर्मीमे
ह आम भेटै छै साल भरिक फल छैय भेटते छै अपन।
आम भेटै छैय् आ तखन एखन जमो फड़ैत छै
हँ जो
आ एखन तऽ देखलियैए जे लेकिन गर्मीसँ जतेक हालत खराब भऽ जाइ छै लोकसभके
हँ बाह कते आदमी के मोन खराब भऽ गेल छै
कनियो बाहर निकले छै किछु सामान तामान ले ले तऽ देखलियै जे खराब भऽ जाइ छै हालत तऽखन देखै छियै जे बाहर निकलैत रहै छै तऽ नुन- चीनी- पैन नीबू पानि चाहे ओ आर एस के घोल पीपी के।
ह ओहे पी के निकलै छै तऽ कनी ठीको रहै छै नै तऽ।
ह सएह एखन तऽ कतौ गेनाइयो मुश्किल छैय कतौ जायब तऽ रौद के देख कऽ जायब।
बड रौद छै
आ हमरा तऽ पता चलल मामाजी गाम एलै तऽ एखन रौदेमे एखन एलखिन हेँ आब ड्राइव क के जेथिन बाइक पटना तक एतेक रौदमे
हँ हमरो कहैत छलथि माँगे बाइक छोड़ि देने छलखिन गाँवये मे तऽ उएह लै लए एलखिन हे तऽ अपन दू दिन रुकियो जाइत छथि काल्हि मौसियो ओतय गेल छलैथ बड़की हुनका ओतय छलैथ
अच्छा ओतो गेल छलैथ
हँ ओतौ गेल छलैथ कहै छलैथ त अगर मौका भेटतनि त एतौ अ-औताह लेकिन तते रौद छै ने
अच्छा पिण्डारुचो गेल छलैथ की
हँ पिण्डारुचे मे छथि अखन
हँ काल्हि लगैये गप्प भ रहल छलनि मम्मी हमरा कहने छलै जे हम हुनका कहलियै ने जे माटि जे भरौलखिन हँ ओहिपर आमके गाछसभ लगा देथिन एखेन एखेन त गर्मी छै एकर बाद पानि पड़तै त लागि जेतैन सबटा गाछ कम मेहनत मे
हँ लगा देथिन नर्सरी से ल क अपन
हूँ
ओहिनो अरदरा मे लोक लगबै छै गाछ
हँ एखन त ठीक मोन पारलहु एखन त पातिरो तातरिरो होइत हेतै कतो
हँ एखन पातैर चलै छै
अहाँसभके भ गेल अरदरा के पातैर द देलियै
नय काल्हि देथिन माँ सभ
अच्छा बस मम्मियो सब हमरा लगेया काल्हिहे परसू मे जहिया भेटैय छनि मौका तहिया द देथिन आब
परसु पूर्णिमा छै त पूर्णिमो दिन द सकैय छै
देखियौ कहिया दैय छथिन
हँ आब जहिया हिनकासभके नीक दिन बुझेतैन अपन द दैत
हँ कनी देय गर्मी से ततेक हालत खराब रहै छै चूल्हा लग बैसे के इच्छा नहि होइत रहै छनि एखन
नय
तै दुआरे टारि देने छथिन जे पातैर चूल्हा पर बनबै छथिन
हँ छैहिये पातैर चूल्हे पर बनबे करैय छै कोई कोई अपन गैसो पर बनबै छै नहि त चूल्हे पर बनैय छै
हँ त ओहि लेल देखैय छियै जे अलग से साफ सुथड़ा गैस रखैत छै ओहि पर माछ माउस नहि बनौलक
लीखनात रहे छै ओ एकदम त ओय पर लोक
हँ हँ आओर गर्मी से त मनुख के जे हालत खा जानवर चिड़िया सबके त बेसी हम देखै छियै जे
वएह त जानवर सब त बाइजो नय सकैय छै
हँ हम त एखन देखै
मनुख त बाइजो लै छै जानवर नै बाजै छै
आस पास मे चिड़िया सब ले कनि कनि पानि राख देय छियै दिवाल के ऊपर मे
हँ
सभ दिन तऽ नय राख पबै छियै एक दू दिन तीन दिन पर राख दै छियै पइन भैर कऽ आ गौर केेलिये कनी दिन तऽ कोनो जानवर ने आयल तकर बाद ह हऽ
कनि दि गाछ छय तेय दुआरे लोक के जान बचय
हूं एकदम आ ओकरो ध्यान राख पड़ै छै एखन कनिके पैइन दऽ दियौ साँझ खनके
हँ
आ एखन तऽ देखै छियै हमसभ जे खीरा गाछ लगौने छलो तऽ खीरा गाछ एखन फायदा भऽ रहल अइ लगबय के डेली ओयमे से दू तीन टा खीरा निक निकले य
हमरो बथि ओ सब रोपने छथिन तऽ बहुत रास खीरा होइ छैन
हँ तऽ खीरा गर्मी मे खीरा की कहै छै एखन निकेल रहल गस सजमइन रोपने सजमइनो छल लेकिन सजमइन मे कनि दिन पानि देनाइ छुटि गेल तऽ ओ सुखा गेल गाछ
हँ
आ एहिठाम अहाँक कम त हम तऽ बहुत रास फूल लगा देलियै या हमरा फूल तूल लगबे के शौक ऐछ
हँ फूल तूल लगबेके ओर अपन बहुत रंग के होइ छै
हँ आइसँ ई रहै छै ने ठ ठण्ढक बनल रहै छै आसपास
हँ छाह रहै छै तऽ लोक कनि आरामो भेटै छै
एकदम आ एखन देखे छियै फूलो बड फूलाे छै जे पाइन दियौ तऽ बड फूल फूलै छै अड़हुल फूल खास कऽ कऽ हम देखलियैए
हँ आब लोग गेन्दा तीरा सेहो सब रोपत दुर्गा पूजा में फूलै छै ओ सब
हँ मम्मीकेँ देखैत रहैत छियनि एखन भोरे में जे उठ कऽ फूल तोड़ैत छैथ तऽ फूलडाली भेर जाइ छैन दू दू फूलडाली फूल भऽ रहल छैन तैयो गाछ मे बएच जाइ छै
हूं छै है की
और अहाँ सब एखन की कऽ रहल छी गर्मी मे
गर्मी में कह बैसल छी बड गरम छै लाइट नय रहै छै लाइट नय रहे छै तऽ नेटो नय काज करे छै तऽ पढ़ियो नय सकै छी
हँ से होइ छै आ गर्मी में पता ऐछ गर्मीमे मोबाइल बहुत जल्दी गरम भऽ जाइ छै
हँ गरम भऽ जाइ छै
खास कऽ कऽ कोनो जे बेसी एम बी के चाहे बेसी कनि भारी एप चला लेलो चाहे ब्राइटनेस फुल कऽ कऽ कोनो वीडियो देख लेलो चाहे रौद में मोबाइल रेह गेल तऽ गरम भऽ जाइत छै तुरन्त
हँ बहुत
हम तऽ की कहे छै कनि काल गेम खेला के मोबाइल पंखा में छोड़
आवाज नय अबै या
गेल ने
आवाज नय अबै छला आब ऐल
हेलो
हँ हेलो
हँ तऽ एकटा आओर ध्यान राखब गर्मीमे जे चार्ज मे फोन लगबै छी
हँ
तऽ सबेरे लगा देल करियौ दुपहरियामे नय लगाओल करू चार्जमे लगौलासँ देखै छियै दिनमे दुपहरिया मे बहुत गरम भजै छै चाहे तऽ राति मे लगा दै छियै
हँ तैमे एलबेस्टर वाला घर मे तऽ आओर गर्मी लगै छै लोक दिन के रहियो नय सकै छै।
हँ ई ई तऽ होइ छै
तते रौद रहै छै ओ तऽ अपने गरम भऽ जाइ छै घर
हुँ हुँ
दिन के लोक नय रहि सकैये दुपहरियाकेे दस बजे तक रहियो सकैये हँ दस बजे दिन तक रहि सकैये हँ बड्ड गरमी
तखन एकटा अछि अहाँ सभके घर केँ आस पास मे लगैये गाछ वृक्ष बहुत अछि
बहुत अछि गाछ वृक्ष एकदम
तऽ आम ताम अयबेर फड़ल ए नीकसँ
आम फड़ल अछि खाइ जोकरक अछि।
अहाँके आम पसिन अछि
हँ पसिन्द अय अहाँ सभके बुच्ची के बड्ड पसिन्द छनि सुनै छियै
हँ हुनका बड्ड पसिन्न छनि ओ खेलाके बाद दुपहरियामे लऽ कऽ बैसै छैथ आम चारि पाँचटा आरामसँ बैस तऽ खाइत रहैत छथि बड़ी काले
हँ आ मौसीयो खाइत हेती
मौसीकेँ पूछू नय खेलाके बाद खाइ छैथ तकर बाद फेर कनि काल दू तीन घण्टा दू तीन घण्टा बाद ओ डेली खाइ छथि।
हँ छहिए की
हुनकर आम कमजोरी छनि हम हुनका एकटा आमेटा देखै छियनि जे ओ अपनेसँ लऽ कऽ खाइ छथि। नय तऽ ओ सब किछु मतलब सामान्ये ढंग से खाइ छथि कोनो चीज रहै। लेकिन आममे देखै छियनि जे आम हुनका एतेक पसिन्न छनि जे ओ अपने से लऽ कऽ बैसती दुपहरियामे बैसती राइतोमे कह कहियो कालके देखै छियनि।
हँ हमरो माँके आदत छनि खाय कालमे सभसँ पहिले आम धो के काटि के अपन रखती आ खेती
हम तऽ कहियो काल के दुपहरिया मे खायत देखै छियैनि तऽ टोकि दय छियैनि मम्मी केँ तऽ सबटा आम नुका लय छैथ ओ
छैहे की
आओर अहाँके कोन कोन आम पसिन्न अछि।
हमरा अहाँके गुलाबखास किशुनभोग याह दूटा पसंदअछि
हमरा तऽ की कहै छैय आब तऽ हम देखै छियै कनि दिन पहिने तक छलए लेकिन कृष्णभोग आइ काल्हि देखा नय रहल ऐ हमरा मार्केटमे
हँ इमहर अछि अखन गाछ छै ऽ तऽ इम्हर गाछ में छैय बगल में छथिन काकी हुनका ओत छैन
अच्छा आऽ गुलाबखास तऽ आब खतमे भऽ गेल हैत
गुलाब खास खतम भऽ गेल ओ शुरू शुरुए मे पाक जाइ छैय
हमरा अंतिम तक पकैय वाला आम एकटा कलकतिया अयै जै ओ हमरा पसिन पहिने नैय पड़ैत छलै लेकिन अन्तिम मे उएह बचैत छै लगभग कलकतिये
हँ कलकतिया सिन्दुरिया ई सब बचैत छैय
हँ आओर तखन अहाँ एम्हर आबि रहल छी कि नय कहियौ झंझारपुर दिस
हँ आएब सोचि रहल छियै
आउ आउ गर्मीमे हम अहाँके एहिठामके एकटा स्पेशल दोकान खुजल अऽ ओहिठामके लस्सी पियाआब
ह कतऽखुजल
ई अहाँ जे अबै छी बिदेश्वर दिस स
हँऽ
तऽ अहाँके एकटा जगह पड़त कैथिनिया गुमटी
हँऽ
कथिने गुमटी लग एकटा दोकान खुजल अ ओहिं नीक लस लस्सी बनबै य एक दिन हम पीने छलऊ हँ हँ भीड़ बढ़िआं होइ छैय
तैआओर भऽ जाइ छै चलतीे
हँ एकरो सबक देखलियै